हेलो
हँ हेलो
हँ
ई समाचार अइ
ठीक आई
ठीक अइ की करै छियै
किछ नहि अखन जे दुोपहर के होइया आराम
अच्छा अच्छा आराम करै छीिय
हँ
हँ करऽ के चाही दिन भरि लोको खटल एको घं्टा आराम नहि करत देहात सब बड दर्द हअ लागै छै
ओहि रूम के वेड करे के हय राइत के खिचड़ी बनते से। कनि आलू काटेके हइ। कनि दालि फुलऽ धरबइ तब ने राइतमे खाना बनतै।
हँ हँ हँ
तऽ सेसभ काज छोड़ि कऽ बेटा सङ्गे पड़ल बुझलियै
अच्छा नहि ओरिया लिअ हू अञ्जलि एखन कतऽ अय
अंजलि एखन अतय अय ओकर अथी भऽ जायत मधुश्रावणी
हँ तऽ कतय मधुश्रावणी पूजत अञ्जलि एतऽ की सासुरमे
सासुर में तऽ बेचारी अकेला साउस छथि
हँ
हुनको फलेरिया के दिक्कत छनि तऽ एते पुजथिन आ सासुर नइ जेतए
अच्छा तऽ तऽ एतै मुजफ्फरेपुरमे कि गाँवपर
ई सब चीज ते गांव में निक लागे छै देखियो गांवे हेते ओकर सब कुछ ते गांवे भेले
हँ तऽ किये तऽ पन्द्रह दिन लोक डेली फूल साँझके लोढ़ भिनसरके लोल तोड़ि तारि कऽ आनलक नहेलक सुनेलक पूजा पाठ भेल फेर साँझ मे सब सखी सहेली मिलके गीत गबैत मंदिर पर जाउ
ओकरा संङ्गे तऽ बहुते लड़की छै अं्जलि सङगे
तऽ बड्ड नीक लागैत छै अहाँ देखने छी कि नहि
तऽ हम कहियो नय आय तक
एय बड्ड नीक लागत
बजबै तऽ छै हमरा बिधकरी लेल लेकिन हम केना जेबै
अच्छऽ
पन्द्रह दिन पार लगते जाकऽ ओतऽ गाँव मे रहनाय गरी
पार लागत आहिमे कोनो जरूरी नय छै शुरू दिन अन्त दिन कनिक जरूरियो रहैत छै सोहाग मथऽ केँ लेकिन ई कोनो नियम नय छै जे कोनो गोटा सोहाग मईथ देथिन
चाची अपन मैइत देतै
हँ चाची अपन मइथ देथिन सोहाग
चाची छै छोटकी मौसी छै
हँ बड्ड नीक लागैत रहै छै ने अपना सब केँ ई हुँ हमरा तऽ अपने याद अबै यऽ जे तीन तीन टा भतीजी अय कहिया हत एगो केँ बियाह जे कनी मधुश्रावणी पंन्द्रह दिन रहि कऽ देखी घूमी बड्ड नीक लागैत रहै छै सभ मिलि कऽ गीत गबैत गेल आ मन्दिर पर आ तहन बैस कऽ अहाँ पाच गो पात अथी बांस केँ मुठ्ठी पाच गो पात केँ दुभी केँ पाँच गो मुठ्ठी जाही जूही जे
हम रहलियै कते मोन लागल रनिया केँ बियाह मे जे बहुते लोग एनाय जेनाइ खुब सुन्दर लागैत अछि
हँ
आब लागै छै अहाँ कऽ हुँ आ ओतबे विध सब भेलै यऽ रामे
आ
सब विध एकरामे भेलै नऽ सब कौड़ी खेलऽ जाय गेल रहै
हँ
हँ ढकन चोरी भेलै बाप रे
हँ नीक लागै छै अपना अथी मिथिला केँ तऽ इहै सब छै तऽ बिआह मे फेर अप बड़ केँ तऽ पहिने ढाकन चोरी मे बड़ केँ लोक कतऽ सँ कतऽ दौड़ा
दूर ई तऽ ई जे छलेन अहाँकेँ बेटा बड़ केँ तऽ सब दौड़ाइये देते रहे बहु का छलै ई जे छै सिखौना एगो सिखौना सब सिखा सिखा केँ अपन खबर लै
अच्छऽ हा हा हा
कोई बिध नय मुकुन्दा तऽ गरदैन मे धऽ कऽ ओ गमछा घीचने जाइ छलैन हुनका ओ तऽ छोट सार छलखिन नऽ हँ लेकिन ई तऽ ई सिखा देथिन कहाँ
अच्छऽ
आ उहो भाइजी - भाइजी एकदम देने हँ आ सब चीज मे हुनका बचा लेलखिन
हँ तऽ कोनो हेल्फ हूअके चाही न
हँ गाँव के तऽ आओर त सब औरत सब त हुनका बढ़िआं स बनेने यै
हँ ह ह अरे ढाकन चोरी जे होइ छै इत त बुझ कियौ जे लड़की हटेलक आ जाबे लड़का पकड़ा पकड़ा बर ताबे तऽ कतेक ए हाथे एबोड लेलक छिनलक ते ओकरा सँ उ देलक ओकरा सँ उ देलक ओकारा सँ उ देलक लप्पा लपी छिना छिनी होयते कोनो लऽ क झूठओ के दौड़ गेल आ ओइके पाछा पाछा बड़ दौड़ बड़ दौड़ रहल छथि जे हमर ढाकन पकड़ के यै आ ओ रहल अहीठुन लेकिन झूठ्ठे के लोक दौड़ाक बर के कतौ स कतौ ल गेल आ तहन जाक फेरो उएह आयल हार कहलक हारि मानू तहन देब तऽ जहन बर कहलक त ठीक छै हम हारि मानि गेलौं तहन लोक देलक हंसी मजाक लोक केलक लेकिन नीक लागै
आ जमीन जे लिखाइ छै जमीन
ओ तऽ अथीके चौठारीके वियाहमे
चौठारी के बिआह बड़ा नीक भेल छलै जमीन लिखाइ त के कथी बनके आइ पुलिस आबै कोनो बनके कोनो किछु बनिके आबै
हँ हँ
बड मोन लागलै अयबेर बियाह मे लेकिन आ जे मधुश्रामणी हेेतय त फेर ओनाही मोन लागतै एकरा
हं अगर पन्द्रह दिन केे फुललोढ़ी हेतै तब त मन लगबे करतै
हूँ
इएह त कानून छै कि कहलथिन तीन तारीख के की किए तारीख के
अकरा अगस्ते स चलू छै नाय
हँ
हं देखियौ हरनियो त चंडीएगढ़ सेट भ जायत रूम तुम लिआ गेलयै चंडीगढ़मे
के रानी के
हँ
अच्छा कहाँ चंडीगढ़मे
हँ बर चंडिएगढ़मे छै
अच्छा रूम लिआ गेलाय
क त हँ रूम लिआ गेलै हँ दूटा रूम छै किचन दू गो दू गो
अच्छा
दूटा रूम किचेन लैट्रिन बाथरूम
हँ
बाल्कनी मे
अच्छा त ठीके छै ने अपन सासके लऽ के ओतय रहती
हॅं ओ त कहै छै सास के लेकिन बर कहै छै कि अखन नै किछु दिन बाद से गाँंव के जे सब छै ने तकरा सबके कनि अथी क क समेट क
हं
तब अपन सासके आनथिन लेकिन ई कहै छै नय सास के ओत अकेला रहतै अस्सी साल के छथिन सास
त कम भेलै अस्सी साल के
बहुत एज भेलै
हं हँ
आब ने बेचारी सुख करता त कहिया करता
आँ
आब नय सुख करता त कहिया करता
हँ हँ हँ कहिया करती बेचारी
अंजलियो तऽ लैपटॉप खरीदलक हन
आँ
अंजलि लैपटॉप खरीदलक हन
हँ
हँ
अच्छा किया अथी अपना लेल
हँ अपना ले पढ़ै छै ने
ओ
बी एड कऽ रहलै हन ने अंजलि
नीक बात छै ने बी एड कऽ रहलै य तऽ अहाँसभ एगो बसिकऽ किछ नय केलौं पढ़ि लिखि कऽ हूं देखु अहींके छोट बहिन कत्ते कमाल करैया नीक बात छै
आ ओहो अथि सऽ यू पी के सेंटर सब कऽ रहलै हन अखन
कथी
यूपी के अथि से कऽ रहलै ह ईमहर के अथी से ओकरा अथी नय करऽ पड़तै बी पी एस सी नय दियऽ पड़तै
अच्छा
हूं
यू पी से केना भेलै
ओ जेना कॉलेज के चयन केलकै ने
हँ
हँ तऽओ एमहर के केलकै
अच्छा
जेना निकालै छै ने तऽ तब कॉलेज चुनै के होइ छै
हँ
हँ तऽ अहाँ इम्हर के कऽ सकै छी
ह तऽ नीक बात
हँ तऽ उ शायद प्राइवेट सेक्टर से कऽ रहलै हँ गवर्मेंट सेक्टर से नै करै छै ओ
अच्छा
हँ ओ प्राइवेट सेक्टर से कऽ रहलै।
ओ आ एतऽ इस्कुलमे पढ़ाइये रहल अइ कि छोड़ि देलक।
नै इस्कुल छोड़ि देलक।
किया?
अब स्कूल की करत ओ इस चलि जेतै एक दू महीना बाद अब तऽ कथी ओय इस्कुल पढ़े
अच्छा अच्छा
एडमिशन भेलै तऽ जेनाइ जरूरी छलै ने।
हँ कहाँ एडमिशनके भेलैया।
अथीमे कोचिंग क्लास मे।
अच्छा
बी एड के जे तैयारी करबै छै। ओतय कम से कम सुबह जे जाइ छै उ तऽ से चारि बजे आबै छै कखन इस्कुल करबै।
नय नय तहन केना हेतै।
आ एखन उ फ्री छै बाल बच्चा छै नै
हँ हँ
अखन फ्री छै।
हँ हँ
आ एतय तऽ माॅं लग छै तऽ खाना पीनाके दिक्कते नै सब चीज अपने कऽ केऽ दै छै उह कहै छै लेकिन ओ कपड़ो नै धोइ छै।
हँ अच्छा आब अपनापर जेतै ने तऽ बुझतै की कपड़ा धोआइ छै की खाना बनै छै हँ ओ माय पर ओनाहिते लोक ससुर करै छै आँ
तखन पड़तै तब न बुझबै
हँ तहन बुझथिन ने अखन जेतबे अकेला मे जीवन कटै छै से आ आब साथ कटै छै से तब बुझा जाइ छै बाद मे
हूँ
बुझलियै ई बढ़िआ बात थोड़े भेलै जे कम से कम एगो देह पर के आहाँ कपड़ो नै खिचनाउ
नै धोइ छै हँ ओहेऽ न तब न महरैनी निकले छै रंग रंग के पहिर कऽ ओढ़ कऽ खाकऽ पीकऽ
हँ अच्छा तऽ बड़े पाइ पठबैत हेथिन बी एड के लेल
हँ बड़ दइ छै के देतै
हँ स च्छा तहन तऽ ठीके छै
आ गाँवमे साउस के पेंशन ऐबे करै छै सब चीज।
हँ।
बड़ वकील छलै सरकारी तऽ ओकरो तऽ पेंशन आबिते हेतै ने पहिलुकका।
अच्छा हाँ तहन तऽ नीके बात छै
काज वला एगो लागले रहै छै परमानेंट
हाँ
हाँ
नीक बात छै नीक बात छै तहन तऽ जाय दियौ अपन चलिजेताऽ बाहर चण्डीगढ़ आब बचि जाएत आब हनी
हनी बचि जाएत हाँ मम्मी ओकर बाद गाँंव पकैड़ि लेतै
ऐँ
गाँव पकड़तै मम्मी रनिया चलि जेतै न
हाँ
तऽ गाँव ध लेतऽ कहलकै या
अच्छा हाँ तऽ की हेतै तऽ तऽ छोटे के तऽ बी ए नीके भऽ गेल फाइनल
नहि छोटीे एखन बी ए कहाँ भेलै हन
हाँऽ
अखन तऽ इनटरे केलकै हन न छोटी
अच्छा अखन इंटरे केलकै या
हाँ
हाँ-अ तहन तऽ तहन तऽ चै एकरा बी एमे एडमिशन कराएल जेतै एतेय
हाँ एडमिशन हेतै की शायद भऽ गेलै एकर एडमिशन एतऽ नै एडमिशन भऽ गेलै छोटीके
अच्छा
एतेहऽ ने मोती झीलमे मोती झीलमे जे कॉलेज ऐ
हाँ
कथि छै ब्राह्मण भूमिहार कॉलेज
हाँ हाँ
मोती झीलमे ब्राह्मण भूमिहार
अच्छा हाँ यैए ओभर ब्रीजके ऐय पार
हाँ हाँ
ओहिमे भेलैया
तऽ दूटा कॉलेज हइ एगो शायद कथि छै ध्यान ने आबैया इम्हर वला जे कॉलेज ने जाहिमे पार्क उर्क बनल अइ खूब सुन्दर
हाँ हाँ
सेवला कॉलेज
अच्छा तऽ नीके छै
हाँ
तऽ क्लास नहि करऽके हेतै
सत्तर परसेंट तऽ हाजीर चाही पचहत्तर परर्सेंट
ओहने कहै चलि तऽ माँ गाँव धऽ लेती तऽ फेर ओकर क्लास
हूँ दिक्कत छै
अच्छा हाँ तऽ इहो बात हाँ हाँ तऽ सौरभ पाइ देतै तऽ किए नहि रहथिन
हाँ दैते छै उहे तऽ दै छै के दै छै
तहन
अपन पापाके दुकानके कऽ देलकै हन सौरभ ने सबटा
अच्छा बिआह वला सब भऽ गेलै फाइनल सेधी गेलै
नहि मा एखन एते जल्दी कहाँ सधतै
अ-अ हाँ हाँ एते जल्दी
एते जल्दी कहाँ से सधतै धीरे धीरे न
हूँ आओर सब सुनाउ
आओर सब ठीक या उठि गेल बौआ
बौआ उठियो गेल
हाँ बुखार फेर तेज
अ-कतेक जल्दी उठि गेल
ठोकि कए देखियौ न
एके घंटामे उठि गेलै ओ बतियाय छियै न आवाज जाइत हेतै तैसऽ उठि गेलै हन
ठोकियौ ने एना कऽ कऽ हाँ आओर कहियौ
ठीक हइ
ठीकअइ हाँ तऽ उएह सोचै छी पप्पाके खाना सब निकाल कऽ देबनि कनि इहा इहा पाँच आदमीके पाँच कॉल करऽके छलाए तेहिके लऽ कऽ खाना तऽ बनल छै कहलियै नहि ए टास्क आएल अइ पाँच गो बतियाके बतियायै लै छियै तैहिके बादे फेरो काजमे लागब हाँ आर अहाँ सभके
किछ नहि देखियौ आ बौआ कनि उठ गेलै एकरो दूध रोटी खुआ दै छी
हाँ खुआ देबै दूध रोटी धऽ कऽ चावल नहि बनेलियै या से
चावल एक रति बनने रहियै एखन बुखार छै ने शरदी खाँसी कफमे छै
अच्छा हाँ तऽहन लेकिन गरम देबै खाना
हाँ गरम देबै
हाँ आर कहियौ
ठीक अइ
ओ- प्रिया केना गिर गेल घरमे अहाँके
की कहै छी
आँय
की कहै छी
प्रिया कहाँ गिर पड़ल
उ परिया दुर्गे पूजा सबमे गिर गेल छलै तऽ एतऽ देखबेल केए डॉक्टर तऽ किछु नै कहलकै दर्द होइ छलै ओकरा
हाँ
आ एते बड़का गिल्टी बनि गेल छलै
एते बरके।
गिलटी बैन गेल रहै
अच्छा खुन के।
हँ। खुनके।
ओ।
खून के शिस्ट बनि गेल रहै
अच्छा तऽ फेर।
तऽ फेर दिल्ली देखबेलकै।
हँ।
तऽ फेर ओतय इलाज भेलै तऽ सुइयाक के थ्रू सिस्थके निकालि। खुनके थ्रू निकैल गेलै
हँ जाए दियौ हँ नि काल्हि घीच देने हेतै सिरिंच सँ नाय।
नय सुइया देलकै सुइया देलकै अपने फुट कऽ बहि गेलै।
मए गै
पीरियड के थ्रू नीकैल गेलै।
हँ
बुझलियै य।
अच्छा।
हमहु सोचै छियै ने बौआ के नै होइ छै तऽ एक बेर दिल्ली देखबा दियै डॉक्टर क। पापा के देखिबाबा चलबै न बहुत कम। जोर भऽ गेलै एकरा देह मे दम नय छै साफ।
ओँ तऽ ओइके लेल नम्बर लागै छै ने।
आँ।
तब नम्बर लगाबऽ पड़ै छै नाय
ओते भोरे नम्बर लागै छै भोर मे।
बौओके लागल छाय
नै नै लागल छै जेबै न तऽ ई कहलखिनाय भोर मे जाक लगबा देथिन हमस तऽ भोरे आँख दे बबा जेबै ने आठ बजे तक। तऽ हम नै तऽ खड़ा भ क नम्बर लगबा लेबै।
देखब।
हूँ बहुत वीक भऽ गेलै हमरा।
देखबै आ बौआके सुइया जे बाँकी रहै से पड़लै।
नै पड़लै कहाँ पढ़लै गेल रहीयै त कहाँ दी गेल।
तऽ देखियौ आयलै तऽ एतेक काज कऽ कऽ गेलौ एम्हर एमहर जतेक रहैत एगो सुइयो तऽ दवाइए ली। तौं
नै पढ़ले बच्चा के
देवाब ऽके चाही ने। याद नै रहए से।
ह बसरै।
अ नै ईसब ईसब काज नै अनठियाबऽके चाही बड़ बीमारीके।
बाबू
हँ आर
ठीक हइ
आओर सब ठीक अय
हूँ
ओ देखियौ की कहू अहाँके हम एखन